हेलो,
ओ
हेलो,
केर नाम
हँ नाम बोइये?
तब की सब करै रहियै?
कुछ नै अभी बौवा सबके स्कुल भेजली हन आ फेर आओर सब रोटी लंच के थोड़ा दूगो उसको बना के देलियै हेंआ औरो बना रहल छियै।
अच्छा।
उं और सब बतइयौ अपने की कर रहल छी?
उं हमरो घरके काम हो गेलै, आब मम्मी खाना बनेतै। ऐसे खाना भी बनि गेल छै अभी हँ।
हँ। हँ मम्मी सँ बना लेलेे रहलथिन पहिले ही।
हँ।
अपन नमबर पर कते टास्क भए गेलो बे?
अभी कल टाक्से अयलै फेर फोनो नै रहै रह तब आइये फोन लगेलियै एगो हम अपना ओ नम्बर पर लगेलियै त जीरो अवधी बतेलकै। बस कटि गेलै फल फेर अहाँके हमर दुनू टास्क अथिये होइ गेल। दुइये गो टाक्स कि तेसर टाक्स छी?
हँ अइसे बात के भेए जेतै नेटवर्क नै रहै छै ने तऽ फोन कटि जाइ छै। जैसे अब भी उ नम्बर पर कयलै ने तऽ नेटवर्क नै रहलै तऽ कइट गेलौ ने। मिला लेब नेटवर्क मिला लेबै ने तऽ फोन लगैत रहै छै बात होइत रहै छलै। गाना आर बजै रहल छै शादी - उदी है कि?
हेलो
तब आय की बनेलियै?
आइ बनेली हें कद्दू सोयाबीन के सब्जी चाबल बनेली हें। आ बौवा के भुंजिया बना कऽ देली हें आ रोटी बनयली हें।
कद्दू सोयाबिन एक्के साथ कि अलग - अलग?
नै एक्के साथ बनेलियै हें।
ई सब्जी कैसे बनेै छै आइ तक तऽ हमे नै सुनने रहियै।
नै नै जेना कद्दू के मसाला बला सब्जी भुंजिके मसाला उसाला भुनि दै छै। से बेसी भुंजि के आ त सोयाबीन अलग उबाल केे आ फ्राइ करके रखने रहबै फेर ओकरा साथे साथ मसाला के साथे सोआबिन भी डाल देबै तऽ बनि जाइ छै। छलै दुनू मिक्स करके खाओहुमे स्वादिष्ट लागै छलै।
अच्छा।
ह प्रोटीन के प्रोटीन भी भ जेतै न।
कने रहिये
हँ आलू सोयाबीन हमरा मतलब अभी के सीजन में खास कर नै अच्छा लगे ये, आलू सोयाबीन के सब्जी हमरा, मीठ मीठ आलू लगे छले।
अतऽ हम अभी के सीजन में कद्दूए में डाल के बनबे छियै साबिन, हमरा अच्छा लागे छल कद्दू। बढ़िआँ से अदरक वदरक, लहसुन वसुन डाल के पीस के मसाला तब बनाबै ने नीक लागै छै।
बोआ साविन खाय से प्रोटीनो ने मिल जाइ छै।
हँ।
जादा बनबै छली हँ।
हरो सब्जी मिल गेले ओमें प्रोटीन के लेल सोआबीन भी मिक्स हो गेले तब दुनू ने मिल छैे। ले हरो सब्जी से कुछ आ जेते, ओैसे भी बच्चा के हँ। आ मसाला एकदम हम बउआ सभके लेल बनबै छी तऽ तनी मिर्चा- उर्चा कम दे के बनबै छी। बउवो सब ने खाय छलै। आ जे आदमि के बच्चा नै खाय छले सियान बढ़िया से मिरचाइ - उरचाइ डाल के बनेले तऽ अच्छा लगते। त करग।
और बतै यौ।
सोवारी सावन आबै वला छलै भइ रक्षाबन्धन आर मनबै छेली कि नै मनैया रहै कि नै अहाँ के?
ने हमे आर मनबै छि सभे मनबै छि दीदी आर आबै छै।
ओ तब मजा आबै छल हेते, मतलब जे शादीशुदा दीदी हथिन रक्षा और कहियौ अबे छै न रक्षाबंधन
बूआ बुआ छथीन्ह।
अच्छा फुआ। अपने बड छीये बहनमे बहन एके बहन छै।
बहन एके गो हम छि।
आ भाय?
भाय दू गो।
ह बड़ छथिन आ अहाँ स कि छोट?
हँ एगो भाय बौढ़ छथिन्ह एगो छोट।
ह चलू ठीके छेलै।
तऽ अपने पौधा आर लगबे छियै छत पे?
हँ पौधा लगबे ल तऽ लगे छै बालकनी मे लगेले छियै। मनी प्लांट लगेले छियै, तुलसी वगेराह लगेले छियै, तनी मनी फूल वगैरह सब लगेले छियै छियै आ कभी कभी मिर्चा उर्चा भी होइ छै तऽ रोप दै छलियै
हँ हमरा तऽ एकटा कदुआ कदुवा, मिरचाइ, धनिया ई सब तऽ छते प उगे रहे। इहो सभ हमर मम्मी ए लगाबै छथिन। खूब फूल भी बहुत लगेने रहथिन आ आगा मे किचेन मे सब। कते तोड़िके देलियै।
हम देखै छलियै ने आब तऽ घरेमे सभ आदमी किचेन गार्डेन चालू करि देलखिन हेँ किचेन गार्डनके लेल एगो आगा खान सस्ता छलै ओहोसँ किचेन गार्डेन दै छलै कहै छै कि आब कहीँ भी किचेन गार्डन लगाइये, घरमे लगाइये आँगन लगाइये, छत पे लगाइये, जकरा जहाँ सुविधा बुझाइ छलै हुआँ लगबै छल, हमहूँ आरके हियाँ लगेले छियै से बालकनीमे किछु किछु लगेले छियै।
नो तऽ लगेबे छियै ने जेना, अभी फूल आगां मे रहियै बहुते सारा फूल फुलल छै और लोग कहतै कि फुलतौर के छलाहो ने
रहु।
तऽ हम अपना सेहो खातिर लगेलियै।
हँ हँ ई बात ठीके कहलियै, अहाँअपने खातिर फूल लगेबै लेकिन अगल बगल के आदमी सब जे छै, जे तनी फूल तोड़ लियै, तनी फूल माँगि लै छलखिन हँ सब जगह इहे होइ छलै हियों हमे देखै छियै आबै छथिन नवरात्रि में खास के, अरहुलो लगेले छी, तऽ नवरात्रि में ओड़हुल के फूल के तऽ लूट हो जाइ छलै, थोड़ा गेन्दो
हँ ओहे ने, अपने नवरात्रि करै छियै।
हमे करै छियै नहि लेकिन आठमी करै छलियै। अष्टमीमे उपास होइ, हांअष्टमी उपास करै छलियै।
ओहिमे हमे निखण्डे सहय छिऐ।
हँ हँ निखन्डे सहय छलियै, तऽ ओहो ने होइ छले कि अपना घर में पूजा फूले नहि बचय छै, सुबह से अगर ताला मारत, गेट मे अगर
नहि देबै केकरो दोसरा के तऽफेर मुँह फुला लेत।
हँ। मेन गेट पे ताला मार के रखे के पड़ जाइ छलै कैला की अन्दर फूल है आ गेट बाहर लागल छलै तऽ नहि कोइ एलक अगर ताला नहि मारल छलै तऽ कोई आदमी खोलि के तोड़ि के भोरे से ले जाइ छलखिन, चाइरे बजे भोर से फूल तोड़ाय लगै छलै।
हमरा एने तऽ दूइये बजे लगे छै एकदम फूल फूले जरूरी है।
हँ ओ बेरिया लगे हे सहीमे नवरात्रिके फूले जरूरी छलै।
ठीके कहल छलैये। और सब बतैयो।
हं और सब तऽ ठीके बा, अभी तऽ। हुं।
चाय नास्ता होइ छै चाय पियै छी आ कि नै, चाय आ बहु हँ हमहु अहांके चाय नै पियै छलौं।
हमरो घरमे कोय नै चाय पीयै छै। ओतना केकरो पास पसन्द नै छै जैसे कोय एलखिन तब चाय बनै छै।
हां-हां-हां गेस्ट वगैरा के लेल हम्हु आर के चाय पत्ती चीनी धैल रहल छलै कोय गेस्ट आर ऐलखिन्ह तऽ चाय बनै छलै आर नै तऽ नै ओना नै बनै छलै। कियाकि अपने हसबैंड जी पिबे नै करथिन, घरमे बौआ सब भी नै पियै हय, कोय नै पियै छलै तऽ कना बनय छै दलिया?
हां वहै नै उम्म तब अपने के ईन्ने अभी केहेन मौसम छै।
एकदम ठण्डा-ठण्डा मौसम कैला छै बारिश बला।
हां अच्छा हय नै ईहे नै तै धूप-धूप
गर्मी से कत्ते परेशान भेल रहल छलै, ठीके निकले के नै मन करय रहै घर से कन्हो। मार्केट आर जाए के रहै सोचै के पड़ै रहै कि कैसे जइयै?
अब तै ऐहने दिन रहते
हौ हां वैसे भी सावन आइए गेल छलै आब ओकरा बाद भादो बरसबे करते भादा मे तऽ भदवारिए कदवारीए रहै छलै ए तकरा बाद थोड़ा-थोड़ा ठण्डा गिरियै जाएत छलै औ
सोमबारियो हम्हुँ करय छी।
ओ सोमवारी करय छलियै, हम्हुँ करय रहिए शादी से पहिले आब्बे नै करय छलिए। से सब सोमवारी करय छीयै चारो सोमवारी
एमे जैसे एको एक बार आठगो लगलै रहै नै
हां-हां।
ओ आठो एमे कैने रहियै रै
औ नै कोय-कोय आदमी छलखिन्ह नै से आगे पीछे करय छलखिन्ह।
हां-हां दूगो आगा दूगो पीछा नै
हुं। नै तै ए चाएर गो पढ़लक तै एगो आगे एगो एक पीछे केलक।
नै तै एगो सिर्फ लास्ट बला खाली कैर लै छै।
आ कोय आदमी रहथिन कि सो आ सावन मे जत्ते सोमवारी पड़तै तत्ते करथिन।
हां-हां।
ताहौ में सहै छियै शाम मे कुछ खाय पिए होबै?
हां फल फ्रूट।
हां। अपन पूजा-उजा मंदिर पर जाकर कर लेन रहल छल
हां हमरा घर के सामनेयै मे मंन्दिल छै।
औ।
और बढ़िया-बढ़िया लोगो के देखे छियै सब पूजा करय लै आबे छै नै यहीं पे
हुं हां-हां मन लागै छलै। सावन सोमवारी मे मन लगय छै।
हां।
आहां आब हमर बेटा आबि गेल छलै बहिनके स्कुल पहुँचा कऽ मलब दाइके भेजले छी स्कुल। पहुँचा के जोरी जाइ छलै पहुँचाबे बाइक। बैठके पप्पा साथे आवइ जेतै परेशान करतै दूध पिए लै।
हँ। अभी नइ परेशान करत तब कखन करत।
बच्चा बड़ पसन्द करै छै बच्चाके खासकर कोइ कोइ बच्चा। तनि एते बदमाशी करय लगैत छै अत कऽ दै छीयै बदमाशी।
तब अपने भी होबै बदमाश अपन मम्मी से पुछबै बच्चा मे।
पता ने हमे बनबा छियै कि हमर पापा बनबा छलखिन। दुनू मे से कोइ होबे करै तब ने बाल बच्चा मैए बाप।
हँ ह। ऐसे बच्चा तऽ कमे शान्त वला होइ छै नहि तऽ सब तऽ बदमाशे करी।
ह शान्त बच्चा बहुत कम मिलत अहाँके शान्त बच्चा देखियौ ठीक। लगै छलै तनी बदमाशे रहल छलै आगे कोइ बच्चा। सुस्त बैठल छलै तऽ नहि अच्छा लग रह त हिलचु इर उधर भ काम के समय। हां होइ छलै काम ह बदव। माासी नहि कर लेकिन जब काम नहि रहै छलै तब बदमाशी करऽ त अच्छा लगै छै। आ कामो के समय बनबा छै तब गोस्सा ब रहै छै।
हूं भै गेलै एगारह मिनट।
हँ ठीक है आओरो करबे ओ नम्बर पर के फेर से।
ठीक छै।
छै।